ह
गोर लगै छी कक्का क कतय गायब छी। आब काल्हि
श रह। बस इएहे छी इहे ठना छी। सब ठीके छै हालचाल।
कतऽ के थ हँ हमे भी नीक छियै जेना कत के दिन से देखलहु नाही, चेहरा कतय उतरल आछी अहाँके। कतहु अस्वस्थ तऽ नाहि छी?
कि करीयौ कर कि कहूं शरीर ठीक नाही चलल रहै छै। तैंई किछु दिनसँ देह भारी भारी लगैत अछि। आ ककरो सोझा बजबाक तऽ इच्छा नहि होइत अछि।
आहे ई कि भे गेल। कखिया से ई समस्या छी। लक्षण किय किया छी से विस्तार से कहू तऽ।
बस ई चारि पाँचे दिन से बेसी भऽ रहल छै। भोर होइते कण्ठ सुख खय लगय छै, आर कपड़ारी मे एहन दर्द होइ छै जेना किओ मुगरी मे, मुगरी से मारै ल आयल छै। का कखनोहु काल तऽ आँखिसँ आगि निकलस निकसत पसा अछि।
ओहो ओहो ई तऽ कड़ा लक्षण बुझायत अछि। आ जड़ी बुखार सेहो अछि कि? देह कऽतय तातल रहैत अछि।
हँ कि करियै ई भाय साँझ होयइते देह कपै लगै छै, थरथरी आ धाय लै छै, रजाई ओढल ओढ़ला पर सेहो छाती कपैत छै, आ मध्यराति सऽ जहन पसीना आबेत अछि जे कपड़ा भीजी जायत छै। भूख तऽ एकदम गायबे अछि। थुक घोटबा से सेहो धाह घाम छुटी जाइत छी।
अहाँके गप्प सुनि कऽ लागत अछि जे पेटक गड़बड़ी आ कफक प्रकोप एक संगे भऽ गेयल अछि। अब काल्हि बजारक खाना बेसी खेने छलहुँ की?
कील काउ आहाँ से। पिछला हप्ताह शाहरुके बेटाक उपनयन छल। ओतै तीत मीट तेल, मसाला आ बर्फक पानि खूब चलल। ओहिनेसँ हमर पेट कमजोर छैय। तहि पर से ई बजारू पकौड़ी आ चाट सेहो खाय लेलहुं।
बस ओहि दिना के कुपथ अब रगड़ देख ल रहल अछि ऋतु परिवर्तन के समय मे एहन भोजन बीस जकाँ काज करैत आछि। एखन जे जेठ असाढ़कऽ घाम पानी भऽ रहल अछि, ओहि मे जीभ पर नियंत्रण रखावक बहुत जरूरी अछि।
से तऽ अहाँ ठीक कहैत छी। मुदा आब की करी देह टूटि रहल छैय मन होयत अछि जे जे सुतले रही कखनहुॅं काल बाबा सिर जकाँ पेटसँ मरोड़ सेहो होइत अछि।
घबराउ नहि रोग अछि तऽ निदानो सेहो अछि। सभसँ पहिले तऽ अहाँ बाजारक खाना, बासी भात आ ठण्ढा पानि पियएके एकदम त्यागि दियऔ। एखन शरीर के विश्रामक आ सादा भोजन के जरूरत छैय।
अहाॅं कोनो घरेलू नुस्खा अछि तऽ कहू ने भाय। डॉक्टरक, डाक्टरक तऽ ओतऽ जेबै। इच्छा नही भए रहल छैय ओ कैतको करऽ दबाइ दय के लिखि देता जे पेट कऽ आर जरा देत।
देखू हमर दादी कहैत छलीह जे जखन पेट आ कफक सााँझा मारी हो तऽ तुलसी और अदरक से पैघ कोनो दबाई नाहि। यहाँ एखन घर जाउ आ एक कप पानी मे मे पाँचटा तुलसी के पाता आ कनि कऽ अदरक आ दूटा गोल मरीचके कूटी के उबालू। आ जखन पानी आधा भऽ जाय। तऽ ओकरा गुन गुना पीब लियो।
ई तऽ सुलम उपाय अछी। एमे सब सामग्री उपलब्धे अछि। एकरा दिन मे कते बार पी सकै छी।
कते ने दिनमे दू बेर एक बेर भोर खाली पेट पी लेब आ एक बेर साँझ के पी लेब। ओकरा पिबै से अहाँके कण्ठक खसखसाहट आ जड़ी बुखारी मे पैग आराम भेटत। आ सुनू भोजन मे केवल मूंगक दालक लेहड़ी आ अरबा चावल के गीली भात खायब। घी तेलसँ कतहु कोस दूर रहब।
ई द दइलक पानी आ पथ पर भोजन शरीर के तुरत ऊर्जा दैत छैय। मुदा ई कपरारी के दर्द क क की करै ई त बर तंग करय जाये छै।
ओकरा लेल अहाँ कनिक सोंठ आ कनिक पानी मे घीस के ललाट पे लेप लगाउ। आ कनिक गरम पानी भाप नाक से खींचू। ओकरा से बंद नाक खुलत आ माथा के भारीपन खतम हो जायइत।
अहाँके गप सुनिकऽ मन मनक
दीदि
संताप कनि कम भेल मुदा जे ई उपाय कयला पर सेहो बुखारी कम नहि भेल तऽ की करब?
देखो अन्धविश्वास मे नहि रहेके चाही। ज ई घरेलू नुस्खा से काल्हि धरि आराम नहि भेटै तऽ अहाँके तुरन्त सदर अस्पताल डॉक्टर बाबूसँ देखिखबय पड़त। आजकल डेंगू आ मलेरिया सेहो प्रकोप खूब बढ़ल छै। हँ हमरो ओहि गप के डर अछि, जे हमर गामक एक गोटा के कई दिन से बुखारी छल बाद मे जाँच भेल तऽ टाइफाइड निकलल। ओ तऽ केतो के दिन बेड पर पड़ल रही।
ताहे दुआरे कह कहै छी डॉ एहि दुआरे कहै छी डॉक्टर बाबू से जाँच करा लेब तऽ स्थिति साफ होइ जायत। जे कोनो इन्फेक्शन हेतै? त एन्टीबायोटिको कोर्स करा देतै। दबाइ समयपर खाइ खाइ बीमारी जड़ से खतम हो जायत।
हँ ठीक कहँलु। स्वास्थ्य मामला मे लापरवाही ठीक नहि, कालिक भोर धरी देखे छी नहि तऽ डॉक्टर ओत ह जेबक तैयार करब।
एकटा आओर मुख्य गप अहाँके घरक पाछू जे गढ़ा अछि ओहि मे पानी मे जमा जमा नइन छी। आजकल ओ छी जमा पानी मच्छर काटला से सबसे बेसी लोग बीमार भर रह छै।
हँ पिछला बरखा के पानी ओतय जमल अछि। ओहिमे कतो मच्छर भन भनाइत रहत अछि। हम तऽ ओकरा पर ध्यान नहि देली ई तऽ आफत के निमन्त्रण भेल। ओतय तुरन्त कनि के कीटनाशक या मटी के तेल छिड़क देब। रति राति मे बिन मच्छरदानी के कखनो जानी सुतू मच्छरदानीके प्रयोग अहाँके कतक पैघ बीमारी से बचा सकेत अछी।
ई तऽ देखी ठीके बात छै।
ह्म्म।
पानी मे ओते जाई माला छी, कनीके कम मच्छर भुनभुनाइत रहत। अछी हम तऽ ओकरा पर ध्यान नहि ही देलियै।
ह एक आब से हम ई सब सावधानी रखब आ देह ठीक रखे तखन ने - - कछु काज व्यापार होय।
आ मनु के मनु के सेहो सन्तोष। मेक राखु आर राखब। बीमारी से दर कल दरदो से देह कमजोर भर जाइ। जे मिथिला के हवा पानी मे ओ शक्ति अछि। जे कतेको बीमारी क केने भगा दैत छी। मन हल्का रा राखेके पड़ी आ समध मैथिली गीत सुनू सुनब आ विश्राम करब बुझी।
जेना देखू ने अहाँसँ गप कऽ के कितना नीक हमरा - - के मन लगे छै जेना आधा बीमारी तो एने भागे गेल।
हू
जेना तही लेल कतयके धन्यवाद देहू अहाँके
जहाँ हमर मित्र छी अही बात कहि क - - बड़का जनी बनाउ आब अहाँके घर- - आ जा आ अ घर जाउ आ जे बदलाउ ओहि अनुसार काज करू। कोनो जरूरत होइ तऽ हमरा कखनो बाज कऽ पठाउ हम हाजीर रहब।
ठीक क ठीक चलू आब हम घर जाइत छी। हँ हमहूँ घर जाइ छी।
हँ ठीक छैय।
चलू आउ घरमे सब पर परिवार नीक छथिन न।
ना सब नीक छथिन।
चलू अपन ध्यान रखबु। हँ अपन ध्यान रखू हमे फिर फोन करब अहाँके ठीक छैय।
हँ ठीक छैय।
चलु ठीक- -